हेलो
हँ की हाल चाल
ठीक अछि अहाँ ठीक छी अपन बताउ
हँ हमहूँसब ठीक छी अहाँसबके घरमें सब किओ ठीक ऐछ नेय
हँ सब किओ ठीक ऐछ अहाँसब अहाँके घरमे सब ठीक छथि नेय
अहिठाम सबठीक सबपर भगवान के दुआ रहतेय त ठीक रहबे करतैय सब नैय
हँ हँ हेबाकों चाहि भगवान के मरजी
आइ काल्ह मे तऽ देखैय छियै लड़की पता नय कतो सेफ नय छै नैय
हँ नय घरमे सुरक्षित छै नय बाहरिमे सुरक्षित ऐछ ओर कतो घरसँ बाहरि निकलियौ तऽ ओतहु नय सुरक्षित अइछ
कतहु सुरक्षित नय छैय लड़की कीयाकि हम आइयो देखलो एगो न्यूज तऽ देखलो एगोह तेरह साल कें लड़की केँ साथ ना इनसाफी भेल कियकि फेर देखलियै की इएह ओ तीस गो लड़की लड़का मिलकें एगो लड़कीके साथ दरिन्दगरी वला काम केलक ये कीये
हो हे भगवान एना नय हेबाक चाहि मतलब देखियौ एगो जँ हुनकर बहीन घरमे रहैत छथिन तऽ हुनकर बहीन बहीन छै लेकिन अगर घरसँ बाहर किओ लड़की जाइत छै त हुनकर बहिन नय हुनका दोसर
दोसर नजर सँ देखलैत छैथ किया ओ देखै छथिन आ आखिर किनको बेटी किनको बहिन सबकें बहिन जेनातेँ एक बेटी आर बहिन त दस दस कें बेटी होइत छथि नेय उ इन्सान सब ई दरिन्दा वला काम किया करें छथि ई नय समझ में आबे यै तीस गो लड़का मिलके ओइ लड़की कें अथी कैर लेलक हं गलत केर लेलक ये गलत ओकरा संगे गलत व्यवहार कैर लेलक येऽ हम आइके न्यूजमें देखलहुँ रहै ई बात आई की परस सुंयें भेल अ कि चारि- चारि दिन भेल मगर देखलहुं आय हम
आ कहू ई बात सोशल मीडिय पर आईल तऽ ओ की मतलब दोसर कें नजरिमें कखनोहु सही भेल,
नहि तऽ ओ लड़की तऽ भऽ गेल गुजरि गेल नेय देखियौ ओ लड़की पढ़ि कें अबैछल ट्यूशन सें या स्कुल सें पढ़ि के अबैत छल, आब देखियौ केओ किनको पर भरोसा नहि करल जाय आ रिक्शा बला के अथी टेम्पू बला कें कहलैक कि हमरा घर तक पहुँचा दिअ मगर ओ टेम्पू बला की करलइथ कि ओकरा होटल कें रास्ता पर छोड़ि देलक होटल लग आ होटल लग छोड़ देलथि ओकरा पैंसा से बेच देलथि पैसासँ जे बेच देलकै तऽ किओ हुनका सङ्गे तऽ दरिन्दा बला काम तऽ करबेय करतै
हँ हँ बिलकुलेय करतैय कि
तीस गो लड़का मिलकें पाँच दिन तक हुनका लड़की के साथ तेरह साल के लड़की के साथ पाँच दिनतक मिलके ओकरा दरिन्दा बला काम केलकै तऽ बुझु कते गलत केलकै ओहि लड़की के साथ।
बहुत भारी गलत हुनका तऽ सजा हेबाक चाही।
हँ तऽ मिलले सजा ने। मिलले सजा तीसू के मारल गेल। छै सबकें फांसी चढ़ा देलथि लड़की जें लड़की कि आइसीयू में भर्ती छल मगर लड़की आखरी साँस तक आखरी दम जब तोड़ेर लगले तब कहल़ैत हे कि हमरा ई बातके इन्साफ चाही तीसूकें तीसूकें फाँसीके सजा होबाक चाही तऽ तीसू के फांसी के सजा देलेथ।
कहू नहि हुनका आत्मा के ई नहि जे करथिन रह हुनका जे इंसाफ नहि मिलत। तऽ हुनका मरितो तख तक ई मतलब गुजरि गेलखिन मरि गेलखिन। तैयो तऽ हुनका नहि अगर सजा नहि हेतै तऽ हुनका कहियो मोनके शान्ति नहि मिलतनि। आ नहि ऊपर छै।
नहि मिलते।
हँ आ नहि ऊपरसँ हुनकर इच्छा जे छलनि ओहो नहि पूरा होेइतनि ई तऽ बहुत अच्छा। अत्याचार केलक एतनी मतलब तेरह साल के बच्चा कते उमर के होइ छै।
की उमर होइ छै तऽ हुनका साथ। तऽ इ दरिन्दा वाला काम के केलेत एना किया करे छथिन से ने समझ में नहीं आबेत छै। आज सुनलियै आज सुनलियै ई न्यूज काल्हि सुनलियै दोसर न्यूज परसू सुनलिय दोसर न्यूज। कि बेटियए के ई करे छै किए करे छै आखिर बेटी के। गाँव समाजमे चलयके अथी नहि देल जाइ छै तकर मतलब।
उएह ने मतलब देखियौ अपन बहिन दोसरके बहिन अपन बहिन। अपन बहिन होइ छै दोसरके बहिन। मतलब हुनका कतेक गलत नजरिसँ देखल जाइत छै अपन माता पिता। तऽ हुनकर इएह शिक्षा देलक हँ ओएह संस्कार देने अछि। अपन नाम अपन नाम खराब।
उहो खुदो सोचबाक चाही ने ओकरा।
हँ बिलकुले सोचबाक चाहि अपन नाम खराब। तऽ करबे कयेलथि ऊपर से परिवारके नाम ऊपर से खानदानके नाम। ऊपर से माता पिता के संस्कारो पर प्रभाव पड़त
आ ऊपरसँ ओ तऽ भेबे केलए मगर जानोसँ तऽ गेलथि ने ओ।
हँ हँ बिल्कुल ले गेलेलय।
जान छै तऽ हाथ धोहो बैठलै तेरह सालके लड़कीसभके साथ गलत कहि लेलकै तऽ ओकरा की मिल गेलै हुनका आओरके। कुछ मिललै ओ बच्चा हुनको मारि देलथि आ खुदो मारलथि।
आई सभसँ हुनका मतलब। भेलनि किछु तऽ नहि भेलनि ओ अपने गेलखिन आ ओहो। हुनकरो जान लेलखिन तऽ हुनको कोइ लयवला छलै।
तऽ इह ने। ओ लेलखिन एगो लड़की के जान ते ओ लड़की कहलकै हमरार मारितोदम तक ओ कहलक।। कैया जे हमरा इन्साफ चाही।
तऽ ओ लड़का ओकर प्रशासन हुनका पकड़ि कऽ। रस्सी मे पकड़ि कऽ खूब मारलकनि खूब मरलकनि सभटा मगर। एहि बात के लेल खुशी भेल कि हुनका मारलक कनि मारि कतऽ फाँसी डटकेलक। मगर ओहि। आसानी के एना नहि मरबाक चाही आसानी से तूयो मरलक या हुनका काँटा के दाड़ से मरबाक चाही। ताकि काल्हि भने कियो लड़की के तरफ देख। देखे से हर लड़का के डर होयइतैते रहै।
हँ आ देखियो अगर मतलब समाज के लड़की छै समाज के बेटी छै अगर किओ बाहर जाइ छै तऽ हुनकर मतलब माता पिता के सब ऊपरसँ विश्वास हटि जाइ छै ईसभ देखतै तऽ आओर कियो हो अपन। आओर केओ अपन बेटीके घरसँ बाहर निकलय देत नहि निकलय देत।
नहि निकल देत किनहि निकलऽ देबे ने करैत छथि की करथि। तऽ इसकुल ट्यूशन जाइ छै तब ने सेफ रहै छै। आँ आरे कबो रास्ता पेरा कतहु सेफ रहो छै लड़की कतौ नहि सेफ लड़की छै कुछ दिन पहिले सुनने रहौ एगो लड़की के मारने छै बलातकारेमे आ फेर सुनलहु इएह बात मतलब पता नैय जेनाकि ई अथी लागल छै लड़की के लेल
हँ साले साले मतलब किछ ने किछ घटना भइए जाइत अछि ओहो लड़किये के साथ
हँ लड़किये के साथ होइ छैय आ एगो न्यूज ओर फेर सुनलहुँ एह कि आइएके डेटमे आइ नहि दू दिनसँ पहिलेके डेटमे हम एगो न्यूज सुनलहुँ कि एगो लेडीस जे छै ने से अपना पति के मार के आ बात बाथरूम मे दफना देने छैय कि ई ठीक बात छैय
नहि नहि ई नहि ईसभ नहि हेबाक चाही देखियौ आब मतलब ई जबाना कते बदलि गेले या जे जबानाके कतेक आगाँ दऽ देलकैए जे मतलब नहि आदमी के ठीक छैय नहि हुनकर परिवार के मतलब की कखन भऽ सकैए किछु नहि ठीक छै
यएह न देखियौ कि उ लेडीस की केने छलै से पता या
की केने छलाय
हुनका ओपन पति के राति मे पानि मे एगो नशा के दवा पिया देलकैन ठीक है उ त सुति रहलै नशा हुनका मे हुनका म अथी बाथरूम खोद कऽ आ एगो बोरा मे पैक कर क हुनका ओय बाथरूम मे से दफना देलथि ऊपर से पूरा प्लास्टर करि देलथि फिर उ सुबहमे त सब के कहै लेए गेलै कि हमर पति से पता नै से कत चलि गेलै पै तालीस दिन तक हुनका खोज करैत रहलै प्रशासने के साथ मगर हुनका पत्नियो करैत रहलथि पैंतालिस दिन तक पैंतालीस दिन तक जे नै मिललै कतहु त वएह प्रशासन हुनका घर मे से तकतान केलथि हेए हुनकर मम्मी से पूछताछ केलैन हुनका सब से पूछताछ केलथि हैं तब पता नै केना नै केना भाँज लगलै तऽ कहलकै बाथरूम नया त बनल अछि तऽ कहलकै हँ तब उ बाथरूम के जे खोदलकै यातायात ओय बाथरूम मे देखल दफनेएल छलै ओकरा हसबैंड के बताउ कत म मर्दो के अब ई बात सब ठीक नै होइ छै
हँ आ ओ ओहो देखियौ हुनकर पत्नी एना कऽ देलखिन केहन भारी गलती करलखिन जिन अगर देखियौ अपन जिन्दगी खराब करै के लेल दोसरोके तऽ अहाँ जिन्दगी खराब कऽ देलियै
वएह न ओहि हुनका तऽ मारि देलियै जान से अहाँ दोसरके साथ दोस एक मतलब जे अथि जे चलै छैय सम्बन्ध अफेयर जे चलै छैय ओ के खातिर अपन हसबेंड के मारि दै छै
केतेक गलत करै छथिन देखियौ ओय के लेल तऽ तीन गो जिन तीन गो जीवनके खराब करै छथिन एक तऽ अपन एक त दोसर आ एकता जिनका साथे हुनका अफेयर चलै छैन हुनको र जिंदगी खराब करै छनि आ ऊपर से जिनकर बाल बच्चा रहै छनि हुनकरो एकेए आ एगो के पीछा कते के जान जाय छनि
बहुतके जान जाइ छै मगर पता नै ई तीन टा न ई दूटा न्यूज अहाँ सुनिते रहबै दू महिना तीन महीना छ महिना के बाद ई दूटा न्यूज सुनिते रहबै कतौ सुनबै कि बेटी सेफ नै छै दोसर सुनबै के एगो लेडीज अपना हसबेंड के माइर कऽ कतौ दफना दै छथिन कुछ दिन पहिले सुनने छलियै या कि एगो लेडीज अपना पति हसबैंड केँ अ पहाड़ स गिरा केँ मारि देलेथ ओहिसँ पहिले सुनने हेबे कि नीला ड्राम मे पैक कर देेले छैय हूँ पता नै ई किया होइ छै से नै समझमे आबै अछि
आब तऽ सोशलो मीडियासब पर देखै छी कतेक गलत होइत अछि से किछु कहो के नै
सएह न सब स सोशल मीडिया के द्वारा सभ के जानकारी भऽ जाइ छै ई वाला बात सभ मगर हुनको सोचबाक चाही की खुदोके जिन्दगी अहाँ न आइ जे हम अफेयरके खातिर अपना घर वलाके मार दै छी काल्हि भने हमरो से हमरासँ से कियो अपन जिंन्दगी काटय लए तैयार हेतै जेकरासँ जेकरा लेल ऊ मारै छै ओ कटतै ओहो ने फेर सँ कैया ओकरा संगे जिन्दगी
हँ हुनकर से तऽ ओकरो हुनकर से तऽ हुनको विश्वास उठ गेलै
ऊहो सोच त ना कि आइ हमरा खातिर ओ अपन पति के मारि देलकै काल्हि मे किनको आओर खातिर हमरा मार देत तब सोचबाक चाही ओह औरत के
आ कतेक घटिया काम करैत छथिन कतेक खराब काम भेलै
बहुत घटिया काम करैत छै आबके धाँधलिए एहन चलि गेलै आबके पता नहि आबके जमानामे एहन धाँधली। किया चैल अयलै अपना अपना ई है कि अपना आरके मिथिलामे ईसभ तऽ नहि भेल अपना गाँव देहातमे मगर बाहरिये सुनलहुँ सोशल मीडिय के द्वारा सुनेै छिये इ बात सब
हँ हँ सहिए बात कहलौ आ एहिसँ मतलब छ महीना पर एक साल पर ईसभ बात तऽ सुनिते छी
सुनबे करबै ई एक दिन दू दिन दिन मोमबत्ती लगा कऽ मोमबत्ती जे अथि ज जराबै छथिन रोड पर ठार भऽ जाइ छै ओहिसँ कोनो घटना बन्द भऽ जायत नहि बन्द होइ हे जब तक का जबतक ओहि कार्य बाहि नहि करतै तब तक नहि बन्द हेतै कोनो चीज ने नहि लड़की लड़की सेफ रहतै आ नहि ई शादीशुदा औरत एगो अपना पति के मारने छोड़तै गे
हँ आब तऽ देखे छी मतलब लड़का सब एते झुंड भऽ गेल हँ जे मतलब नहि अपन परिवारकेँ परवाह करैत छैथ ने ओ अपन मम्मी पापाकेँ परवाह करैत छथि अपन जेना जिन्दगीमें मुट्ठीमे लऽ लेने छै
अपने की कहलियै हँ
जेना।
जी जी खा
जेना लाइ देखियौ जेना आइ काल्हि के लड़को सभ अपन झुण्ड भऽ गेल छथिन अपन जिन्दगीके जेना नहि जेना अपन जिंन्दगी के हाथ अथीमे लऽ लेने छथिन नहि पारिवारिकके परवाह करै छथिन नहि